हैलो
हँ
उठबो केना चलि अयलहुँ उठेनाइ के सिखा देलकौ
अनुपम काल्हि खुना खुशबू केलकै ने अन तब हम एना एना हाथ चलाबियै तऽ उठबे ने करै तखन कहलकै सोझे एना क हँ कहलकै सुझे टीप देहि आ देखी हमरा मे की छै नेट ऑन करू तकर बाद एहिमे जइयौ तखन बुझबै तखन बुझबै
हुं
व्हाट्सअप कॉल तू करबिही नेट ऑनो रहतै जा व्हाट्सअप नहि खोलबै ता देखबे नहि आबै छै तऽ खोलऽ पड़ै। इ फाॅन क अरे हम व्हाट्सप एक पहिला बेर एकर गड़बड़ एलै से व्हाट्सएप खोलि देलिए ओहि मे एबे नहि कैलै बुझबे नहि केलियए
हमहूँ चाहलियै दुपहरिया मे करियै
हँ
फेर कहलियी सुतल हेबही दू बजे करीब
नहि दू बजे तऽ नहि सुतलयै हन दू बजे तऽ जागले रहियै फेर तोहक तऽ बतिया लतिया अढ़ाई बजे मे खेलकै हने ओ ह आय दू बेर हटा देलकै भए गेलै दलान परके गोबर नहि कहलियौ ओमा परसू एयलै परसू खेलक थोड़े काल काज आइके
दलाने पर कहलियै दियाबे ले जखन भए गेलै फाइनल जे कहिो बनतै तऽ ओइ दलान पर बनते गाय के गोबर शुद्ध होय छै पवित्र होय छै रहे के चाही गोत गोबर गोत्र गायके
हू
तब एतऽ होते तहन तऽ रहबे करै सब चीज आब नहि रहै
उमा दाय ऐलो
हॅ तीन सए रुपया देल आ दुनो दिन खाना चाय
हूँह
आ आ साढ़े पांच सए रुपआ मे कोनो जोन केलकै हन ओ माटि जे गिरेलकै चैत मे एखन तक ओनाहि छै बैसाख मका माईट ह तऽ
एक रंग
ओकरा एक रंग करै लए हलिय हम चढ़ल छियै ने कण्ठ पर कहलियै एक रंग करब बाउ ओइ मे बैगन रोपबाउ जहिआ अहाँ बान्हब आ करब तहियआ काटि कऽ फेक देबै गाछके परता किया छोड़बे आ
हू ठीके छै बड़ बड़की माँ की करै छ
माला जपय लै अखने बैसलखिन सभगोटा चाय ताय पी लेलियनि हुनकरा माला हाथके देलियै हम
एक बजे एक बजे गेलखिन
माँ कका सब
माँ कका सभ ठीक छथिन काम मिस्त्री रहै छै ने आब
आब रहै
तीन दिन से रहे छै ओकरा छोड़ देल देखिन जे रह देख दिय एते काज बरदा देलक ने हमरा बहुत अथी कै दलके उ
लेने नइ ने किछु रह लेने नइ ने किछु
जेना एखन तक हमरा ओ काज लग जेतै सुखाड़ीमे भए गेल रहितै तऽ हम सेकेंड बेर समान सामान पूरा नहि ने खसल रहै
ना
तऽ सुखाड़ी मे हमर समान तऽ खसि पड़तै आब तेहन रास्ता भए गेले हेन जे घर ओतय से ओत तक भरि ठेहून पानि छै सामान अयबे ने करतै ने पैदल जाय में बड़ा मुश्किल छै तेहन सब रस्ता छै
हूँ
आब दोसर एले हन रख जा समान छै ता करे छै आब समान वला तकर बाद अगर दस पन्द्रह दिन रौदा आ भए गेलै तब तऽ सुखि जेतै आ नहि तऽ फेर बन्द भए जेतै काज की करल जेतै मिस्त्री जेना दू टेलर तीन टेलर ईंटा लिखेने रहै पाँच टेलर बालू एक टेलर गिट्टी ताहिमे दू टेलर ईंटा एलै आ तीन टेलर बालू एलै गिट्टी तऽ एक टेलर आयल छै आ सौ बोरा सीमेंटमे पैंतीस बोरा एलै समान अधे अधे एलै हन ने हेलो हेलो हँ आवाज बन्द भए गेल रहौ
हँ तऽ ओ तऽ हमहूँ नहि तोहर आवाज सुनैत रहियौ हेलो हेलो करिते रहियै
ह आब हबा बहर लागलै उएह आधे आधे समान एलै हन एक दू टेलर ईटा एलै एक टेलर ईटा आओर एतै
तऽ जते मिस्त्री लिखेलकौ तते तऽ अनैय लैके चाही ने
कोनो जगह चाही
हू अगिला दलानपरमे ओसब ओतेक समान नहि अटतै
उम्हर सब एक साइड सिमेंट के बोड़ा सौंसे भरल छै रखा गेल छै उम्हर काजे होय छै तऽ पानि कोन दलान पर नहि ने तूं ट्रेक्टर वाला तोरा खसा देतौ सीधे जतऽ जगह छौ ओतऽ खस खसेतौ जेतौ देखही लिल्टरो तक कहै जाइ छथिन भए जेतै ने तऽ बादमे फेर हेतै ओहिसँ आगू
हँ
आ ओ ओ जे काज करते तऽ एक बेर समान खसि पड़तै फेर तऽ आब भए गेल रहितै एक महीनासँ ओकरासँ आगले बाइस तेइस के ओकरासँ बात कयल गेल रहै
ह्म
जेन फसान फसाय देलखिन अपनो एहि बीचमे आबैत जाइत रहथिन बेसी काल
आ रहथिन ओहो रहथिन ओहो रहथिन अपन हेल्प करितथिन रहथिन
सामने मे भए जाय छै छै तऽ सबटा ठिकौतिये पर
अच्छा तैयो ठिकौतियो वला के पीठ पर तऽ रहय पड़ैत छै ने गड़बड़ काज नहि कऽ दै
नहि नहि से सब नहि करै छै ऐतौका अपन अपना हिसाबसँ करैत रहै छै तोरा एगो सामान के किछो ने किछो पैसा लै छै सभचीज ओ अपन आनलक केलक
नीक लाले हँ रौदा छैहे तऽ हमरा की करबै कतहु किछु जगहे सुखबैके नहि ने सुविधा छै किछो
की सुखै बीहीं
नहि कनि किछो सुखबतियै तऽ नहि जब गहुँमो नहि एै ता धोअल नहि जेते ई कोटा नहि उठले हँ
हूँ
ई गहूमके बड बिछय पड़ै छै अपन बलाके बिछैयो पड़तै से पहिले जगह रहतै सुखय के लेल पका नहि ने छौ ब
ह
एहि दुआरे किछु सुखबे अबहि दुआरे जे दुःख होइया तहि दुआरे आओर होइया बुझलिहै ने जे कते जल्दी
भेल रहै बात ओकर हिसाब किताब गड़बड़े एखन छी बुझलिय
सॅं
हँ अपने काल्हि फोन केलकै काल्हि अपने फोन केलकै जी हमरा तऽ एकैसे रुपैआ लए क देलकै हमथी सब करियै हम माथा नहि काज कर झूठो ने बाजै छै की करबै कहल चीज ख पच्चीस तारीख से काजे केलियै एक दिना ओ ड्रेस त्रेस बनबै लए कहलकै ओ दिनका काटिए लेलक ह
झूठो बाजै छै बहुत
हँ हँ
ओरा ओकरा नहि ओकरा पाँचे तारीखके महीना लागि गेलै बिीजी वला पाँचे तारखसँ क पर च रहल यै कहै छै ई तऽ होटल छियै ने एहिमे लेनेमे उधारा पुधार नहि ने चलै छै छओ महीना लागलौ पैसा पेमेन्ट करिही तऽ रहऽ देबौ नहि तऽ ताला मारि देबै एतऽ तू जा ओकरा हम कते कहै सुन कऽ राखलिय जे दस तारीख हमरा सैलरी दै य कमसँ कम पाँचो हजार दैतै तऽ ओकर हम दए दैतियै फ्री भए जैतियै हमरा मोबाइल नहि रिचार्ज छै बीस बाइस सँ हम से हम नहि करेलियै आ नहि करेबतियै ओहो हमरा बनि जेतै
ऑफिसेसँ ककरो व्हाट्सअप कॉल कए कऽ काज चला लेबै
ऑफिसेसँ केने रहैं मकल ब चे तो क स्थिति बहुत गम्भीर छैन तहन कहबो समाद हँ कहलिय फेर साँझ में फोन केल कै फेर पप्पा के फोन कए कऽ दसटा बात कहल के फेर भोर में की बतिएलै नहि बतिएलै
देखलियै हम बतल छी
ठीके छै बुढ़िया ठीक छौ मौन सब ठीक छै
हाँ ठीक छथीन हाँ ठीक छथीन अंगूरी टिकट कन्फर्म भए जतै कनि भए गेलै ओकरो तब आठ गो दिन बचलै हँ
जे सोनरा के पैसा देलखिन की पप्पा
कहाँ गेलै हेन गे कहाँ देलकै ह
हँ
बुझिहे तऽ पाँच हजार अपना भरि बापकऽ कऽ राखने छै, जे कहुना हम खेतके नपा ली बहु वास्ते ह
ओना पहिले
ओहो तऽ ह तऽ ओहो ओहो नहि आबै छै ओहो नहि आबै छै हम हँ, आ जखन एखने रोप भऽ जेतै बीआ जेरने छै, खेत तैयार कऽ रहल छै ईसभ आ जखने रोप हेतै अपना तऽ ओ करबे करतै ने
हे
तकरी परमे ओकरे मझिला भऽ गेलै रामदेव के बेटा नहि नहि रामदेवाके बेटा एगो तऽ कल्हि जोतलक एखन तऽ ओहो दिन चारि हजार रुपैआ हाँ बड़का खेती करतियै चारि हजार रुपैआ पटौनीक देलकै ह ओ देलकै
हुं तऽ कहलो ने जे नहि करतै पप्पा कहलखिन बौके कए लेबै हम अपने कए लेब
ओहि निचलका दे गे बड़ गाछ तड़का द पन्द्रह कट्ठा बला कऽ
हाँ
पापा जोतेबे केलखिन हँ पन्द्रह सए रुपआ एक हजार कहलखिन जोताइ लागल हम उधारी जोतेलियै हँ
ह ह
ओहिमे तऽ अपने कोन दिन बीआ आनलखिन पन्द्रह किलो आनलखिन कि दस किलो बिआ आब खेत रूख रहतै, तखने ने बाग रहतै। तब बाग हेतै अपना घरमे कनिये धान राखै छी की राखै लेल ने, एक दाना राखलखिन। हँ, धान दिनमे कहियै धान क्विंटल राखि लिअ एक मोन कहलियै हँ, एक क्विंटल नहि कहलियै।
आ मेहका धान छीटसँ नहि होइ छै मेहका धानके जे छीट थीन तऽ नहि हैते
मेहका कतौ आयत तऽ हँ-हँ
ओ छीटलासँ नहि होइ छै ने।
ना ना
ओहिमे बड़ मेहनत छै
बिआ गिराउ पहिले-पहिले बआ गिराउ। बआ तैयार करिऔ, तकर बाद बीआ मारि देल जाइ छै पचटाके मारू
तकर बाद फेर ओकरा कदवा करय पड़ैत छै। ओकरा जे हरदम-हरदम पटाबू। हरदम खर बेसी भेलै तऽ कम-से-कम थोड़े तऽ चाही किछु भला जे आदमी तऽ बुझिहे ने पप्पू बौआ कहलखिन जे ई एखुनका पैसा देलिअनि, ओहिसँ नजरि भर दिनमे फेर एक गमला गोबर नहि होइत तऽ एक गमलाके गोबर होतै हँ, ओतऽ देना, ओकरा होइतै। बात कहै छै हम कलो देखैत रहियै एगारह मिनट हेतौ तऽ पूरि जेतौ
तहन काटि दहन फेरो लगबै छै फेरो करै छै तबत अनका लोग
अपने कटि जाइ ठीक छै आ फेर से करै छियौ
ठीक छै